हेलो नहि हेलो ह मोबाइल जे है न बुझलिये बहुत पुराना भ गेल है के कारण नेट पकड़बे
अ यौ अहाँके घर पर महीँषो तऽ यए म महीँष यए ओकर तऽ दूध होइतै
हँ
हमरा दूधके जरूरी रहै पन्द्रह बीस लीटर
हमरा यं के आबे है बिहार जे है ने हमरा य के आबे छै अहके दूधो सस्ता दे ह चालीस टके दऽ देै ही तऽ भ आर पाँच दस टका हँ इमे नहि कनेेक्शन है हू दूध ठीक रहे छै बढ़ियां रहे छै
आ अहाँके पास कए गो महींस छै
हँ अपना पास तऽ एको गो नहि हइ बुझलियै लेकिन अगल बगलमे छै ओ
हँ ओसभ दूध दै छै ने अगल बगलवला
ठीक ठाक द देै ह रेटो हमरा गाँव सभमे क इन्टे नहि अभी बारिशके मौसम होतै तकर बाद है ने बारिश छै मेघ लागि रहल छै
ओ हँ से तऽ बारिशके हबे एहि साल दिक्कत भए गेली
ह इह है बारिश टाइम लागतै बुझलियै समयो छै आाँधी सब आबैके सम्भावना है
तऽ कदवा करयके ने धान रोपै छी कदवा सब होयत तब बारिश तब ने
हँ ब बारिश ह तभिए ने कबाै अभी अभी नहि भेलै ह अभी अभी बुझियौ सुखियोसँ करबा देलियै हन जस अथीमे खेत सबमे जते खर सभ है से सबमे जे छै खत फ्रेश भऽ जेतै जैस धान सब मे खर कम होै ताहि दुआरे जोता जोता क छोड़ि देने छियै सबके खेत सबके
ट्र्टरे से जतबीतब
ह आब बैलगाड़ी आर के रखे छै आ पूरा खेत त ट्रैेक्टरे से होइ छै कलट कल्टबेट कथी के पंखा के कलची वेटर से है ने बोलिय कल कल ठ सर तय ननीय
हँ हँ
कल्टिवेटर जोतलक ने तऽ होइ छै की की कह छै पूरा खेत एकदम फ्रेश भऽ जाइ छै आ पूरा माट कनि ज्यादा भऽ गेल आ रो ा वेतर मे की होइ छै से ओ अहाँके पूरा मिल तऽ रोटा वेटरसँ मतलब अथीमे बढ़िआँ रहैत छै से कलटीवेटरसँ पहिले करवा लिअ कदबा करके फेर अहाँ लोटाै तऽ एक रङग भऽ जायत त धान रोप
जमीनो एक रङ्ग भए जाइ छै
हँ पूरा कि पूरा अथी हो जाइ हइ मिला दै छै
खर पतवार सबस अथी भऽ जाइ है ने मिला दे छै अथी मे कच दे पकड़ के आ कल्टिवेटर तऽ जुटल रहै छै तऽ पूरा खर पतवार तऽ पहिले मरि जाए है सभटा अथी भऽ गेल सुखि जाए है
हँ हँ हँ हँ
तऽ एहिस कि धानके बीट हयत तऽ धानमे बुझियौ पहिले हमसभ करै छियै कि कदबेके टाइममे जी ए पी दऽ दलहु
बुझि गेलियै ह डी ए पी खाद आबै छै ओहि जिंद से दऽ देलहु ओहिके बाद अहाँके खाद धान रोपलहुँ हँ हँ धान रोपलाक के बाद जे बीट लागि गेल आ पानि कमसँ कम रहैके चाही कमसँ कम अथी एक बीत रहयके चाही खेतमे पानि बुझ गेललिय
मने धानके जड़ि डूबल रहैके चाही
जे डुबल रहै छै तब मानलू फेर डी ऐ पी आ यूरिया आ कैल्सियम एतेक चीज आब जे दऽ देलहुँ तब तऽ बुझियौ धहन एके बेर एकदम करिया गेल बुझियै अच्छा करिया जाइ तऽ फेर की कहै छै से पानि दियौ पानि रहि आरामेर महीना के बाद धान भो जाइ छे किछु नमहर बुझि गेलियै तब डी ए पी दैके जरूरी नहि पड़ै हइ तब अहाँ यूरिया दऽ दियौ तऽ फेर धान खीचा जायत फेर अहाँके अथी सभके समय आयत अक्टूबर नवम्बर सभ जेकरा आस्विन कार्तिक सभ कहै छियै जब ओ धान घघा जाइ छै ओहि समयमे पानि रहयके चाही अहाँके हँ तब धान जल्दिए फुटि जाइ हइ धानो एकदम बढ़िआँ फसल हइ बुझि गेलियै तब एकदम बुझियौ सामा सब काातिक क ने के टाइम मे धान काटे के टाइम भऽ जाइ है तऽ हमसभ करलहुँ की कहे छै से धान अपने से नहि काट के ओ जे खेत सब वाल ज सब अपने या महीष सब ज्यादा रहै छै वएह सब का ते पर काट दक अपन काट के आ धान सब अपन आनि लेलहुँ गाड़ी से झट्टा ओ अपन लक झाड़ेके अथी नहि रहल ह फेदरत नहि रहल झड़ेमे हँ तुरन्त टकाटटकी काम भेल फेर ओते अपन की करलहुँ अथी जे व्यापारी जे होइ छै तेल ईसभ ओरा सब से हाथ से अहाँके अनाज बेच दय छियै अपन छेलियै अपन लऽ के चलि गेल बुझि गेलियै
खेतेमे बेच दै छियै
मे बेंच देलौं के आब घर पर अनतै केली आ उएह पैसा के अपन मार्केट वाला अनाज खेलहु अपन हँ आब रहि गेलियै
आ लेबरो लेबर मिलैए अहाँ हीयां कि नहि यौ
लेबर मिलै तऽ नहि है बुझि गेलियै लेकिन तहन की कहै छै से दू चारि दिन खुशामद एखेने आब देखियो कदबा जे करेबै साला कोइ धाने रोपै वाली नहि मिलतै कोइ बुझि गेलियै है सबसे समस्या या खेती मे है धाने रोपैमे बाकी आओर काम अहाँ आसान से करवा लेबै लेकिन हँ
लेबरके समस्या अहूँ हीयां अइ
बहुत समस्या छै बुझियौ मिलबे नहि करैत रहै छै ओहि दुआरे तऽ हम खेती सभसँ बुझियौ दूर भागए ले चाहलौं बुझि गेलियै
ओ
खेतीमे सभसँ समस्या हइ उ जे जौन सभ होइ छै न
सभ रहल तऽ अहाँके भऽ गेल कोनो कोनो मे तुक लागि जाइ हइ तऽ भऽ जाइ हइ नहि तऽ जल्दी होयते नहि रहै
से समस्या जायदा लमहर भऽ जाय है टर्न भऽ जाइ हइ इएह भेल से पानि तानि जब सुखि की आयल जे अपना अगर जे दमकल से पटेबै बोर्डिंगसँ तब अहाँके भऽ जायत आ वर्षा जे भऽ गेलय तब फेर अहाँके लेबर नहि हेत कियकि तब तऽ कियाकि सभ खेत मे जरूरी भए जाइ है न
बुझि गेलियै तब मिलनाइये मुश्किल भऽ जाएत हँ अगर जे धान रोपबैके ये तऽ बुझियौ रौदिये मे अहाँ रोपा लियौ
तऽ अहाँके लेबर मिल जायत कियाकि जकरा पास सिंचाइके व्यवस्था हय तकरे की कहैत छै खेतपर आ तखन लेबर रहै छै घरमे मिल गेल आराम सँ फेर वर्षा मे एक लगान भऽ जाइ है तब जा अहाँके ककरो हेतै तकर बादे उएह आदमी दोसरमे करतै आइ काल्हि सभ शिक्षित भऽ गेलै न हँ सब जगह समस्या लोक आइ काल्हि पढ़ल लिखल भऽ गेलै गाँवमे अहाँके अथी रेपुटेशन सब अपन बना कऽ रखैय ले चाहलक बुझि गेलियै कोइ दोसरमे कुछ करै ले नहि चाहलक उएह चीज बाहरमे करतै ओहोसँ अथी हम लेकिन गाँंव मे लेकिन नहि करतै बुझलियै
काम करतै हँ मतलब हमरा कोइ छोट लोक नहि कहे
ह्मँ ह्मँ छोट लोक नहि केहे अपन अपन सभ आइ काल्हि हूँ गरीबे आदमी लागत अमीर नाहित देखैमे आ अमीर आदमी लागल गरीब नाहित देखै मे देखबै अमीर आदमी बहुत सिम्पल मे रहत गाँव सबमे एकदम आ जे गरीब रहत बाहर से कमाके एत एक सप्ताह तक साला ओ नबका जींस जे पिन्हत ओकरा निकालत नहि बुझि गेलियै एक सप्ताह दस दिन के बाद फेर देखबै ओकरा की कहै छै से लेटायल उटायल रहत अहाँके कोनो लागिके नहि रहत लेकिन एक सप्ताह दस दिन तक लागत जेना लन्दने सँ एलैय बूझि गेलियै बड़काऑफिसर
ह हं पैसा जब तक रहत
समैझ गेलियै बड़का औफिसर जँका लागत जब एक महीना बीत जाय है न
हँ
दस दिन दस दना लेबरो नीचा लागै छै
आ जाति गोरी ब्याजपर पैसा लेत
हँ तब जाइत घुर दिन फेर बियाज पर पैसा लेत हँ दस दिन पैसा रहल पाँच दस हजार रुपैआ
दे दारू दे खर्चा बर्चा अहाँ जे माँगबै से देत बाहर से आयत कमाके ह चल हम हमरे तरफ से ठंडा पी लिहां हे ई कहलीहे उ कलिहां जा पैसा ह ता पैसा खतम आब ओकरा बुझू ब्याजपर पैसा लगतै स्टार्ट बुझि गेलियै ई सब समाजमे देख रहल छियै तहन अपना आरके मे छै उ जे हरियाणा पंजाब सब छै अपना आर के यहाँ लेबर चल जाइ सब ओहि जगह एगो जगह छै से कि पैसा बढ़िआँ दै छै हरियाणा सभमे बुझलियै
हँ हरियाणा सभमे जे जाइए बिहारसे
हमरा पता लगेलक पचहत्तर अस्सी हजार रुपैया कमा लै छै एक सीजनमे बुझि गेलियै हरियाणासँ एक सीजनमे पचहत्तरि अस्सी हजार कमा लै हए तऽ देखलहुँ दोसरो दोसरो काम जे रहल ओहो छोड़ि कऽ एक सीजन चलि गेल कमाइए
हूं
मिल गेल यार
बढ़िआँ कमाइ छै यौ हूं
लगायल रहहियै ने ओहि सब देखलियै बहुत आदमी सब बिहार के यूपी के आदमी सब जा रहल य हरियाणा कहुना कहुना की कहै छै से गाँवमे कर्ज भऽ जाय है ने आ फेर की करत ओकरा सब के कतहु आओर काम पकड़ि लैके चाही ने से नहि करत आ पचत्तर अस्सी हजार रुपया लाग के आएल आब छओ महीना फेर घर पर बैठल एकदम दे तास पर तास तास पर तास देलक छओ महीनामे फेर रुपया सइठ जाय छै बुझलियै फेर ओकरा सत्तर अस्सी हजार रुपआ कर्जा भए जाइ छै आंय उठा उठा क खेलक फेर इ छः महिना फेर गाएल कमाइ के लिए फेर आयल तऽ फेर कर्जा बाला आर के तऽ लगले तोहर रुपया तोहर च अस्सी हजार रुपया कमा के एले ओकरा पचास साठि हजार तइयो माइनसे मे रहत बुझलिय पलसमे भइये नइ सकइया एं
ब्याजो ने बढ़ि जाइ छै
ब्याजो ने बढ़ि जाय छै एना मे कहियो ने सधे छै आब साला बाप के पैसा कटा सम सधेलक बेटाके पैसा पोता सधेलक बुझियौ गरीब ग नहि रहल छै गकाल समयमे जे देखल छै उकड़ा करी जे भेलल छै
हँ तैँ बिहारके लोक जादे विकास नहि कए पाबै छै
नहि भए रहल छै समस्या है हमरो योजना सबके पैसा आयल छला सब ओम्हरे उम्हर मे डिस्फल्ट भऽ जाइ है देखै छियै बिहार सबमे पुलो सब जे बनै है
पुल तऽ एकदम देखलो सोसल मीडिया मे देखलहु कतहु उमहर गिर गेल कतहु उमहर गिर गेल सब जगह
क्वालिटी नहि ने दै छै सभ जगह लोक अपन पेट भरयके लेल जे छै से कटौती कयलक
स्कूले सबमे जे बच्चा गेल ओकरा सही नॉलेज मिलतै सही नॉलेज मिलते तब ने अगर माइन के चलू पचास गो बच्चा अगर इसकुल मे पढ़े छै तऽ पचासो थोड़े खराब हेते तिसो चालिस गो त जरूरी छै सकसेस हेतइ साला के देखे छीय हमरा आर के रेंज के मात्र एगो या दूगो लड़का सफल भेलै हन ग सबमे नहि त बाकी सब बोकसे छै तइ के मतलब एकरा सही नॉलेज दिशा नहि मिललै तब ने की कहै छै ओहि ह कम से कम बच्चा के माथा मे ई घुस जाइ के चाही छै नहि पढ़ि लिखे कुछ होय के छै बनि जाइ ह लग कुछ आगे बढ़े छै तऽ ई नॉलेज तऽ ओतुका शिक्षे देतै शिक्षके देतै ने तऽ शिक्षक ई चीज माइंड मे डेवलप नहि कए पाबै छै बच्चाके पढ़ति तइके लऽ कऽ बच्चा ओ अपना भविष्यके बारेमे नहि सोचि पाबै छै बुझि गेलियै आ जखने बच्चाके भविष्य सोच ल